ध राधे खुश रहू।
की हाल चाल छै।
बढ़िया बढ़िया अपन कहियौ।
बढिया ब हमरो बढ़िया चलि रहल छै ओर गर्मी अछि। की केहन अइछ मौसम।
अइ गर्मी त ओतेक नहि अइ कनि मौसम ठीकठाक अइ हँ दिनमे कनि रौद। छलैया लेकिन हँ हँ रातिमे घरके अन्दर त ठीक लागि रहल छै आइ उमस नहि छै आइ बेसी। आ आनदिन जना उमस नहि छै।
एहिठमा तऽ की कहू बारिशो भेल या लेकिन उमस छै हवा नै। छै बारिश भेल रहए साँझेमे भेल रहेय
नहि एतय भोरमे भेल रहै नऽ पाइन आइ भोरे भोरे पाइन भेल छलैये एतय आइ।
अहाँ तइ दुआरे ठीके अइठमा आइ। लेकिन हवा नऽ छै एको रती उमस टाइप के ते छै लेकिन गर्मी नहि लागे छै एहनो गर्मी टाइप के नहि लागे छै। ठीके ठाक लागे छै लाइट ताइट केट जाय छै तहन लागैत रहे छै कनि। लेकिन लाइट ताइट अखन अहि। तऽ बैसल छीयै अंगना मे एखन अंगना मे एखन। अंगना मे सबगोटा बैसक पंखा के हावमे बैसल छी। खेनाइ नहि भेलै यऽ एखन नहि नहि। नहि भेल य नहि भेल या अखन रोटियो नहि बनल या कनि आइ लेटे सऽ बनतै।
के बना रहल अइय खाना।
आइ तऽ माइये बनबै छैथ आटा मिला। आटा साइन देलियैन ये रोटी अपन बनेैतैथ।
अच्छा अच्छा की बनेलैथे सब्जी।
ब सब्जी बनल्ले अहाँके सजबैन। आ चना दाइल के सब्ज़ी मतलब चना दालि द कऽ। सब्जी बनलियै कनि ओ जल्दी भ जाइ छै न तै दुआरे उएह बनलियै ये।
अच्छा सब्जी अहि बनेलो ये कि माय बनेलैथ या
नहि नहि सब्जी माय बनेलथि ह हम काटि देलियै ओ बना देलथि छिय अपन
अच्छा, अच्छा, अच्छा तऽ कहैत रहै कि हमरा बड्ड काज करबै या बड़ काज करबैया माँ बड़ काज करबे या सभटा सभटा तऽ माय करे या
नहि हँ हँ हँ खेनाइ आइ काल्हि माये बनबै आइ काल्हि नहि एखन माँए बनबैत छथि हममहर उम्हरके काज करै छी बर्तन तर्तन धो दै छियै उमर उमर साफ सुथरा हँ हँ हमर काज नौकरानी वाल काज छिथ ह झाड़ू पोछा वालला काज सभ हमरा दऽ देने छथि आ तहन कहै छथि ईसभ जे अहाँ सभ कछु काजे नहि करै छी काजे नहि करैत छी एते काज करबकऽ तैयो कहै छथि तैयो कहै छथिन काज कियाकि हम खाना नहि बनबै छियै। खाना बनबे छै उएह टाइम मे उएह समय मे जहन हमरा अपन इच्छा कर रहल अे किछु नीक चीज नीक निकु खाय के नीक चीज बनबे के तहन बनेलहूँ ने किछु जलखै तलखै बनेल एहन जे सभगोटा बैस क खेलथि
अच्छा अलग टाइप के खाना किछो
ह किछो अपन बनबै के रहल तहन बनेलथि माँ बनेलथि। रोटी सब्जी तरकारी इनका। भात दालि सब्जी तरकारी इएह सभ बनेलथि ओ बनेलथि आ किछो विशेष रहल तऽ हम बनेलहुँ।
अच्छा अच्छा अच्छा हैं नीक नीक चीज जे बनैत छै अलग से अहाँ बनबै छियै
से हँ से हम बनेल आ बकी चीज अपन बनेलथि हम के बनाबे कट ई कछु मे कथु मे ओ कथी कहै छै ओकरा ओल तऽ कि तऽ की ईसभ हमरा नहि होइया हमरा ईसभ ओतेक नहि नै निक लाग
नहि कुमरोरी के कुमरोरी बनब आबे या कि नहि
कुम्हररी कुम्हरौरी मतलब कुम्हरौरी आबैए बनबल एहने अछि जे नहि आबैए बनबल ओहिमे तऽ आलू हमरा नहि पसन्द छै। ओहिमे खास नहि पसन्द अछि बड़ नीक लागेया एहनो ने खराबो नै लागैया अपन बनल आलू ख खा लेलहु मकर सब्जीमे स तऽ सएह हमरा कह
अच्छा आलू खा कुमो कुम्हरोरी छोड़ि देलियै अच्छा अच्छा
के सब्जी बनल तऽ आलू खा लेलहु परोड़ छोड़ि देलहूँ भिडी आलू के सब्जी बनल तऽ भिडी खा आलू खा लेलहूँ भिडी छोड़ि देलहुँ लेकिन खाइ सभटा छी।
तहन बनेबितै किएक ई सब्जी आलुए आलू केनायल करू
आ हमरा हमरा तऽ डेली हमरा तऽ डेली भेटत आलू तऽ हम डेली लेकिन की कहू एक गोटा रहय तहन न बनव वाला आदमी बना दै आलू एक एहिठमा तऽ चारि चारि गोटा चारि चारि गोटा के चारि चारि रंग के बात तऽ के कते बनते से वाला बात भऽ जाइ छै ककरो हरा सब्जी खाय के छै तऽ ककरो पियर सब्जी खायके। के छै तऽ ककरो आलू खाय के छै तऽ से वाला बात भऽ जाइ छै तकरो झिमुनी के बुझिया चाही हू झिमनी घेरा इह सबो ने रहै छै बुझिया
नहि त ई तऽ नीक लगे छै घा झीगुनी के भुजिया हम हमहूँ बोल छलै घेरा के भुजिया है
नहि ओ तऽ हमरो सुदगर लागैत रहहिया आ ई बनल रहेा अहाँकेँ तऽ नीक लागल खाय मे आ अथी जे तुरंत गल जे जाय छै जुआ रह तहन नहि नीक लागत जे गल जायत। भऽ जायत ओ नीक लागत ओ अहाँकेँ भात उसातऽ खेबै तऽ नीक लागत रोटी तरकार कारी साथे आ भुजया भुजिया रहल ओहि साथे खाउ तऽ ओ कनि। सुन्दर लागे छै ख ह, ह, ह, त ओ ओ कनि नीके नहि लागैत रहत ओ लागैत रहत कि केहन। लागे ओ रप देखबै ने जे ततो होइ। कहियो कहियो एक दिन दू दिन बर छै गोटाे गोटाे।
आ एकोटा तीत आबि छै तऽ पूरा सब्जीके तीत।
ओ पूरा बरबाद कऽ देथि पूरा बर्बाद कऽ देथि। आ एकटा चिज़ देखलिये भोज सभ मे जे तरकारी बन छै डालना ओ ओकर देखे छ ओकर स्वादे अलग रहत ओ जे टेस्ट लाग ओ जे सुदगर रहत।
हँ भोजक बाते अलग होइ छै।
अलग होइ छै ओहन अहाँ कहियौ घरो मे बना लियौ कछु मे लेकिन नहि ओहन्द नहि बनत आउ ज भोज के तरकारी रहत ओ जे सदगर लागैत रहे छै। खाय मे बड नीक लागे छै
मे दस ओहिमे दस आदमी बनेनिहार रही। दस रंग के अथी रहै छै ह ह ककरो आदमी के खुआबै लऽ बनै छै तऽ ओहिमे माताक के कृपा रहै छै ने
ह ह सेहो बात छै ह हँ हँ से बात छै ओ ओ सुआद बढ़ि न लागत ओ जे खेपै अपने ल नहि ह माल ल बोन आ हमरा सभसँ नीक लागलु छै ने पूरी तरकारी के सब्जी सभके नीक लागैत रहै छै लेकिन हमरा तऽ भात दालि वालला जे दिन भोज रहत हमरा ते मोन करैत रहत हम उएहे दिन जाय। कड नीक लागै हमरा नओ तरुआ छ एकदम द त एकदम से पात एकदम भरि जात लास्ट मे जे दालि भात उपर से जे घी दय छै। से आहा।
ह, घी देलक भाटा दौरी भेले ओमे सभ रंग बिरंग के सब्जी रहे छै जेना हँ
सजमनि के भुजिया देलक। साग देलक कि रहे छै तते चीज रहे छै। जे पातते एकदम सभ भर क एकदम जगह नायी आ तरुए देखे छियै कए रंग के तऽ तरुए दे छी आ खाय मे हमरा बड नीक पाटो छ आ से तऽ से तऽ भइे गेलियै आइ काल्हि के आ
पात छलियै बड़का
बड़का बड़का पात रहै छलै आब तऽ सेहो नहि छै आब तऽ आब देखै छियै आब लो। सभ खाते मे छै ओते लऽ के आब झूठ मूठ के दै छै बहुत रंग के बनबे छै लेकिन खायो वाला सभके कनि अथि भऽ गेल या कनि कम कम कऽ खेलक ज्यदा कऽ खैले नहि हो छै ककरो सब आदत नहि रहल सहरिया सब रहत ओ सब जे आयल रहत गाम मे ओकरा सब लेकिन भोज खाायके बड़ा मोन लागल रहत जहियआ भोज रहत तऽ दौड़त एकदम लऽ कऽ एकदमसँ भोज खाय ल कतहु कतहु पहुँच हमरा सबके गामव मऽ बुझलियिया दोसर गां में त सेहो होइ छै जे रसगुल्ला लग बाट देय छै घर गां में हमरा गाँं मे अखनो तक रसगुल्ला ल क चेल जायत मतलब खायेते खायेते खाइते मे दूटा हमर चाचा की केलखिन एहि बेर गेल रह हम उपनयन मे तऽ गेलथि ओ दोसर जगह भोज खााय लए तऽ हुनका कनिया कहलखिन की जे हमरा नऽ रसगुल्ला खाायके मोन करैया तऽ अहाँ ने एनाहिते मजाक केलखिन जे अहाँ हमरा ल रसगुल्ला लऽ के आबि जाउ ओ की कयलेत ओ जेी चम बोहा ओ जे अपने खाइ छल तऽ ओ जे लोटो लऽ कऽ जे त घर से या किच्छो ओ जे चमकौआ अ उ जे होइया उज्जर त कलर के गिलास उहे मे दूटा चाईरटा रसगुल्ला हाँ ओहिमे भैर क कऽ अ लऽ कऽ आइब गेलखिन आ तहन अपन कनियाँ क कहय छथिन ले खो, कहलीय ई की केलौं ये एतेक खेबे करने हेतै सब देखने हेतै हम कहलियै ऐहेन काज क लौं यौ आ त अपना घर में भोज छै अहा के एते दिन से अहाँ दोसर के घर मऽ जाके चैर टा रसगुल्ला ल क एल आं त कहय छथिन कि बड मोन लागैत छै ई करय मऽ कहलियय की बड मोन तऽ लागे छै लोग जे देखत तऽ की कहने हैत कहे छथिन ऊ----एना केना देख लेते खाइते- खाइते लऽ कऽ आइब गेलिय हम कहलिए बड निक काज केलू खा सेहे देखनेहे हेतै नय बुझै छियै जल्दी छिय ओकरा सब के ते ने हुनका सब के नय ओतेक फर्क पड़य छै की कहलक की नय कहलक अपन लऽ एलक भऽ गेलय अपन मोन के खुशी नीके छै अपन अपन मनसँ अपन बिन्दास छैथ। तऽ अपन अनलैथ अपन खेलकैन नै खेलकैन अपन जे मोन छलैंन से अपन भेलैंन हं आं एकटा एकटा लोग ऐईछ तेना आ आ कहय छथिन बजिहैं नय ककरो हम कहलियय बजबय नय ककरो हम तऽ देखे लेलहुँ आओर कतेक आदमी देखने हैत कथी लए नय बजबय हतय अहां से हम कहलय कऽ एक दिन हुनके ओहिठमा भोज छलय उपलैन हैया उपलैन के तऽ हमरे दियाद छथिन हुनके ओठाम भोज गेलैन त दियादे में हुनके ओठमां छलैन त पुरी त दूर दूर त दियाद ने छलै तऽ पूरी तरकारी के सब्जी बनल छलै सब के पूरी स आ सब्जी तरकारी बनल छलै दिनमे ई सब की केलक आर अथी ब बलि प्रदान जे भेल छलैन तऽ तऽ ओ ओहि दिन तऽ बनले छलै आ ओहि दिनके बचलवला मौस जे छलय सेहो ई सब बनबेलखिन तऽ जे मौस नय खेतीये मैन लिया हमसभ नय खाय छियय त ह हाँ, हाँ, हाँ, हाँ बलि प्रदान चढ़य छै तऽ अच्छा ठीके ठाक चढ़ल छलैन चाईर टा क के तीन टा शायद इम्हर चढ़ल छलैन एकटा ब्रह्म बाबा के चढ़ल छलैन तेना कऽ केऽ चढ़ल छलैन तऽ जे खायवला आ बहुते से तऽ बहुते छले तऽ दुनू अंगना मे छले लोको छले खूबे अपन खाय वाला खेलक अपन बढ़िया से तऽ हमरा सबकेँ घर में इ खिएलिए जे दिन आब इ दिन त कु कुमरन दिन तऽ सब खा लेलक उपलेनो दिन कऽ खा लेलक आ ओहि केँ दोसरो दिन लोक छै तऽ बनाबक चाही ने जे आदमी नै खेतय ए जे नहि खाइ छै ओ चीज तऽ ओकरा लए तऽ अलगसँ तरकारी बनाबक चाही इ सब की केलके भोरेवला तर कारी सब हमरा सबके तऽ भोर वला तरकारी तेहेन खराब छलय कारी कारी देख देखय में जेना लागय छलै की छू देलकैय या तेहने कहय छैथ की चूड़ा दही आ नै नीक रहै हुं नै नै पता नै आटा धऽ देने रहै ओहिमे कि की हूं एकदम गड़गड़ करे ल नय धऽ दय छै हलवाय सब आ टा से धऽ देने रहइ आ बगले मे एकटा और और भोज छलय मतलब उपलेने के तऽ कहलियै अपना घरमे जे खैब अए सा बढ़िया उहाय अंगना में किया नय चैल जायब देने छले ता इस्त्रीअंगे पुरखे आब एकदम बगले में छलैन त अहियो अंगना के जिनका हुनको अंगना के जे लोक सब आयल छलैथ है सेहो सब आर हमहुँ सब सब चैल गेलौं उहे अंगना में खाय ले रहु राखु अहाँ अपन तरक कारी ओहो सब सोचे हैते एकरा सब घर मे अपने छै भोजा इ सब हमरा भोज खाय लेल ऐल है आब जे सोचे अपन खेलो है तब मस से बढ़िया से खेले आ ऐ केँ बाद ऐलों बढ़ कंजूसी लेकिन करे छै गामो में लोक सब बड अथी बहुत दिक्कत छै हम सब रंग मौसे ले के देखियौ ने अपने घर में छुपा छुपा केँ राखे जाय छै बाद मे अपन गरम कऽ कऽ कऽ भुज भूज कऽ खे खेलक अपन भुइज कऽ राखि लेलक पता ने नहि केँ से ने से ककरो सबके मोन एके रंग होइ छै सब केँ सभ केँ मोनो तऽ एके रंग होए छै सभ केँ अपन विचार अलग अलग लोक सब छै नहि हमरा नहि ए सभसँ कोनो हम तऽ हमरा तऽ दैल भातर तर कारी एकटा भेट गेल उएह खेलो लेकिन सेह गेलहु घर तऽ खै वला जे खैवला सब बाप रे हुनका सब केँ तऽ मोन मन की खिया जेते आ सब खाओ ले छै आ कहे छै दुये पीस खे मे हम एके पीस खे मे सेहो गप छै खाओ कऽ खाउ हमरा नीक नहि लागल हमरा कनि एना नहि लागल हमरा पूछलैथ नहि त ने लोक सब सब तऽ सब तऽ गपे देब बला सब रहि छै एक पर एक हूँ हद कऽ दै छथिन हदे कऽ दै छथिन एहि बेेर तऽ हदे कऽ देले छलैथ हँ दुनू एके जगह केने छलैथ है एकदम हद कऽ देने छल किछु खा आ खेबो करतैथ दवाइ खेतै खाना खेतै दवाइ खेतै खाना खैते एहन खेनाइ किया खायब तेना हम
अच्छ नु दियों दुना हमरा पापड़ नहि भेलल हमरा दही ने भेटल ऐै ये एते भोज में आ जेकर अँगना